की हाल चाल यऽ
ठीक छियै अहाँ बतबू अहाँ केहन छी
हाँ अपनो निके ये की सब भए रहल छै और सब ठीके याऽ अभी तक
छैया बैठल छथिन
ह अभी तऽ हमरा आर के पटना मे आयल छी कनिका हॉस्पिटल फगुआल लय एगो बच्चा आया ओकरे कनिटा काज करबाबै के छैय
और सभ बतबू चाय पान भए गेलै अहाँके
हाँ
ओइमे गर्मी केहन छलै
हाँ बहुत गर्मी आइ अने बहुत पटना आरमे तऽ जादा न गर्मी रहैया
और सब बदबू
और सभ ठीके यए
गाँव नहि गेलियै
नहि गाम कहाँ गेल छियै अभी जायब अगला महिना बुझलिय तब गरमीके छुट्टीमे कहीँ जाइ आरके विचार यऽ कि नहि
अभी तऽ नहि सोचेत छियै अब हमर मालिक को छुट्टी भेटै तब तब न जैब
ओ तऽ गर्मीक छुट्टी नहि भेल यए
नहि गर्मीके छुट्टी तऽ हो गेलै हमरा नुनू केँ लेकिन किन हमर मालिक के छुट्टी नहि ने मिलै छै
ओ तऽ अहों आर के एने बहुत गर्मी यै की
हँ बहुत छलै इधर तऽ बहुत छलै गर्मी और सब घरमे सब केहन छियै
घरमे हँ मा पप् ा भी सब ठीके या गर्मीए लए के सब बेहाल छै लियए तब ताबड़तोड़ गरमी करले यै
बहुत गर्मी छै और नाश्ता पानि भ गेले अहाँके के
ना अभी कहाँ नास्ता पानी अभी नै भेल ये अभी तऽ सुतले छी आई छुट्टी रहै आई छुट्टी रहै न
आब आब होतै नाश्ता पानी हूँ
हमे तऽ सोचलियै अहाँ बिसैर गेलियै हमरा
नहि नहि नहि एना थोड़े भए सकैए केना बिसरि सकै छी हँ और बच्चा सभ केहन यए
बच्चा सब ठीके है छै बच्चा सब सुतल छै गर्मी रहै रात कऽ आज तो बिजली नहि रहै
अच्छा
अहिसे रातमे नहि सुतलखिन
हँ लाइन कटि गेल रहै की
ह बिजली नहि ने रहे तै से
अच्छा ह
और सब बतबु
और सभ तऽ सभ नीके यए हँ और सब नीके ये अपन बताबु अपन सब चीज ठीक ये खान पान सहीसँ चलि रहल छै
भलै
की सब बनेलियै खाना पाना
हँ कुछो नहि बनेलियै खाली बनेलियै पुरी छोला एखन ई बनेलियै नास्तामे
हँ तब तऽ नीके यऽ ने
ह आबू खाय ला
हँ आयब आयब गर्मी कनिटा कमतै न
आ और सब बाजू
हँ
आ और सब कहिया तक अहाँके काम भरते आ
देखियौ ने डॉक्टर कहले एक से दू दिन आ और लगतै मेन छै ज ह ज बच्चा के लायक लेल छी ने उएह के डिसीजन नहि लए पाबैए
अच्छा आ और सभ ब बाजू आ और सभ बोलू
आ और सब सब ठीक य य बुझलिय
गाँव में बिवाह शादी भेल
हँ एगो शादी एय हँ एगो बहिन के शादी अछि बिस ऐकैश तारीख के अथी अछि तिलक
ह
सादे अछि काल्हि खुना एगो भतीजा के शादी अथ काल्हि फोन आयल रहे एगो भतीजा के शादी शादी है चौंबीस तारीख के चिलक उलक है तऽ भैया फोन करलक सवेरे सवेरे आबि जाइए हँ देखियौ रोज जाइए पर
नहि नहि चल जाय अहा बिहाह शादी छोडबाक नहि चाही अहाँ जायब तब नै हम सब आव
हँ बात तऽ सही छै ने हमरो एगो बेटी एय तऽ जायब हम तब ने कोइ हमरा में एत
नहि नै सही बात छै
ह पटनो सँ बड़का भैया एकटा यऽ चचेरा ओहो जायइत कहलत कह छै ओकरा आ और सब निके
हँ हँ हंँ
आ और सभ नीके एछ एगो बात पूछे रहौ ई जे छै उने बारिशो अथ है कि
नहि नहि कोनो बारिश उरिश नहि एतेक गर्मी छलै ने रात मे एतेक गर्मी रहै आ बिजली भी नहि रहै हमर सब दूध लेलियै रहे राति में ओहो सब फट लै
गर्मी नहि एते ह आज कल त सब फ्रिज मे ने राखलिय
नहि फ्रिज मे कहाँ रखलियै कटा रहबे करलै त हम सोचलियना छोड़ दै छियै तै से
आऽ आजकल के समय जे बड़ा विचित्र सब य दूर य
त इसकी वजह से छोड़ देलियै हममे सोचलियै कोन्टा जैसे करी रखबै ओ तऽ अहाँ लागे छियै कि शोर मचैले छिए ह्म
ने सोर मे छीे होटल में छीये तऽ बच्चा सब ऊपर में य ने तऽ कनैय एय आवाज निचा आबेत
आ और सब बतबु
और सब ठीके अयछ
सुन पता ने बारीस होईत की नय
आ बारिश त नय नय भ लाखईया न ईधर बहुत धूप ऐ बाड़े बायज जेतियै तब तऽ नीके रहत
और सब
और सब ठीक यए बारिष पड़ जेतीय तब नीक रहतियै इधरो लए बेटा मौसम ठण्डा आ जेतियै त ठिक रहतियै
ह बात कर
गर्मी एते यै कि मन चलू अग आराम पानी आदमी नय पिय तऽ पूरा हालत खराब भए जाइ छै
ह ऊहै न बड गरमी छै
ई समय य एकदम दिन भर पानि पीते रहू आ दही छै घोर बना कै से पीबू लस्सी बुझझियै नय खाय के नय खाय के पूछा करै य नय कुछो एकदम परेशान भए गेलए
नय तऽ निंबू पानि पिअ करू
हँ लेकिन एक बेर घूसै के बाद जे छै न बड़ा समस्या भए जाइ छै तऽ ओ निबू उज बलाबै जाय भय न सएह पी लै छी हो काल खनाउ हमर सासू म दू स टाका भेजलै छै हँ प्रसाद जे छै दए गे दू स टाका मगवय दीहै
आ और सब कहू ठीक छै ने सब तऽ सब पुज
अ तऽ ठीके अएछ तऽ अब जाय तऽ फेर तब अथी होयत अ की कहय छै ओकरा एको हँ अभी जायब तऽ डॉक्टर कन इको होत तभी कौ ग रिपोर्ट देत तब जाके जे छै फेर आयत अपना पारस मे जे छै दिखाइत कहल के पारस पै
नाश्ता पानी अहाँ के भए गेलै
हँ सतुआ पिले छी
ओ तब तऽ नीक छै पैर ठंडा रहत अहाँ के
नय नय सतुआ तऽ हम रोज पीलै छि वएह बात तऽ हम सबके कहलऊ जे सतुआ पी लिऔ तऽ अहाँके जे छै दिन भरि नहियो कुछ खाय आर नय मिलत तऽ पाईन पीते रहू त नीक रहत बुझलिय और बच्चा सबके उठाबू बहुत लेट भैए गेल बुझलियै
छि ए
आँ
हेलो
खाय दियौ बहुत टाइम भैए गेल साढ़े आठ बाजि रहल अछि
नहि गरमी रहै राते कतेने
ओ
गरमी छथिन न हँ सब तिनके छियै अहाँ कार्यसँ जुटल छियै न हँ कार्य बहुत अच्छा अच्छा कार्य दै छै
ह यै कार्य ऐप स बहुत अच्छा य चलु ठीक य फेर करब बात
घर बैठल काम मिलैत
हँ ठीक छै रखै छी बाद मे करब